हेलो
हँ हँ करै के पिता ठीक हय
ठीक छै
ठीक हम ई कह चाहै छी पिता के बारे मे कि मानव जीवन मे ने मा माता पिता के न स्थान एकदम सर्वोपरि रहै यदि माता ममता स्नेह त्याग के मूर्ति के मानल जाइ छै ने माता के तऽ पिता के न परिश्रम अनुशासन आ सुरो सुरक्षा के प्रतीक मानल जाइ छै पिता के आधार न आधार स्तम्भ छै। जेकर कन्धा पर अपना सब पूरा जीवन के जिम्मेदारी टिकल रहै छै अपन सब के ओ अपन बच्चा सब के भविष्य के न अ के लेल किछो भी कऽ सकै छथिन कोनो भी सम्भव प्रयास करै छथिन अपन स्वयं के सुख त्याग कऽ दै छथिन। पिता केवल परिवार के न पालन पोषण नै करै छथिन लेकिन उंम्म व्यक्तित्वो के देखै छथिन। बल्कि उ एगो मार्गदर्शक शिक्षक और सुरक्षक रहै छथिन। अहाँ हमरा किछो बताबू कनी।
बिल्कुल अहाँ सही बजलौं देखू हमर सबके जीवन मे पिता जे होइ छै एक मजबूत स्तम्भ के तौर पर होय छै हमर सब के जीवन के पहिल हीरो पिताह जे के जे जीवन होइ छै बड़ संघर्ष पूर्ण होइ छै एक पिता के जीवन मे बहुत ही त्याग और संघर्ष भरल होइ छै कोय दिन राति बिना थके बिना कहे शिकायत केलौं अपन काम करै छय कि बच्चा के हर उ सुविधा दे सको जे शायद उ खुद अपन बचपन मे नै ओकरा मिल पयलौ अपन जीवन मे खूब त्याग करै छै देखाबा से दूध शाँझ प्यार जिन्दगी रहै छै पिता बाजार से अपन लिये कपड़ा जूता खरीदे से पहिले दस बार सोचै छै लेकिन अपन बच्चाके पढ़ाइ उनकर फीस उनकर पसन्दीदा चीज लेबै से पहिले एक बार नहि हिचिचाइ छै अपन जूरूरत के मन मारकर अपन बच्चा के खुशी के पहिले देखे छै पूरा करै छै आ दिखाबा से दूर शान्त प्यार हम ई लए केलहुँं कि अगर पिता कभी रोकर प्यार बार बार बुला कर प्यार नै करे छै उनकर प्यार सुबह जल्दी उठकर काम पर जैना बीमार होने पर रात रात जगल रहेना चिन्ता करना छोटा छोटा सफलता पर ई गर्वस् महसूस करना एना पित के प्यार हमरा सब के नजर आबे छै उनकर प्यार माँ जेहन नै होइ छै अहाँ बाजू आब की बाजब
हम बताबै छी पिताके जे महत्व होइ छै ने से जीवनमे कि हर चरण पर महसूस होइ छै पिता के महत्व बचपनस लऽ कऽ जखन अपना सब चलनाइ बजनाइ ई दुनिया के समझनाइ सीखै छियै तखन स लऽ क अपन सबके कि पूरा अवस्था स जेहन अपना सब सही गलत के अंतर बुझै छियै जीवन के कठिनाइ के सामना करनाइ सिखै छियै स लक युवा अवस् था तक जखन अपना सब के करियर भविष्य के लेल दिशा प्रदान करै के रहय छै ओई समय तक अपना सबके अपन पिता के महसूस चरण हर चरण पर अपना सबके ई समझ मे आबै छै कि हुनकर रहनाइ कतेक जरूरी छै पिता के योगदान तऽ हम की कहू एकदम शान्त आओर गुप्त होइ छै जे अपन भावनाके खुलि कऽ व्यक्त नहि कऽ पाबै छथिन लेकिन अपन बच्चा बच्चा के लेल कार्य के लेल हुनका लए अति प्रेम करै छथिन ओते देखा कऽ नहि लेकिन छिपाए क अपना तरफसँ अपन स अपन बच्चा सबके खुशी दिन राति मेहनत करै छथिन चाहे हुनका कोनो भी कठिनाईसँ हुनका सामना करय पड़य आब आहाँ हमरा बताबु किछो कनि
देखू अहाँ बिलकुल सही बजलौं परिवार के रक्षा और मार्गदर्शक के जे काम होइ छै से एक पिते के होइ छै पिता केवल पैसा कमेवे वला व्यक्त नहि होइ छै बल्कि परिवार मे पूरी परिवार के एक सूत्र मे बान्ध कर रखै छै अनुशासन सिखबै छै माँ जहाँ लार प्यार दै छै वहाँ पिता अनुशासन सिखबै छै मेहनत के महत्व सिखबै छै ओहि हमे हमरा सबके गलत आओर सही के अन्तर सिखबै छै ताकि भविष्यमे हम एक अच्छा आदमी बन सको जिम्मेदार इन्सान बन सको हिम्मत आओर हौसला दै छै जब जीवन मे कोइ मुश्किल आबै छै तऽ पिता कहे पीठ पीछे खाड़ होइ छै हमर सबके ऊर्जा दै छै हिम्मत से भर दै छै हुनकर हमर सबके जीवन मे दुनियामे हर मुसीबत से लड़ेके ताकत मिलैत छै सपना के पंख दै छै हमर सबके अपन पूरा सपना करै के चक्कर मे पिता अपन सपना पीछे छोड़के दिन रात मेहनत करै करै छै ताकि हम सभ अपन पूरा ताकत से अपन सपना पूरा कर सकू चाहे खुद केतना भी तंगी हो अपन बच्चा के उच्च शिक्षा दै छै हुनकर करियर बनाबै छै हौसला दै छै। अहाँ बाजू
हँ अहाँ बिलकुल सही कहलहुँ पिता जे होइ छथिन से त एकदम अनमोल होइ छथिन हुनकर स्नेह अओर हुनकर कठोरता पिता के ने स्वभाव जे होइ छै छने से अक्सर कठोर दिखाई दै छै बच्चा सबके लेकिन हुनका ई नहि छै कठोरता के हुनकर प्रेम एगो रूप छै कठोरता मे हुनकर प्रेमे छिपल रहे छै ओ चाहे अपन बच्चा के मजबूत बनाबैके लेल जीवन मे आबे वालला कठिनाइसँ बचाबे के लेल घबराय के लेल न ओ ओ कठोरता देखाबै छथिन आओर अपन बच्चा के संघर्ष करनाइ सिखाबै छथिन पिता के डाँट अनुशासन सँ अपना सबके ने दिशा मिले छै आगे बढ़े के मदद अपना सबके मदद मिलै छै पिता जे होइ छै ने से स्नेह अओर साथ संस्था होइ छथिन अपन सभके‌ भले ऊसभ ई शब्द के व्यक्त नहि क पाबै शब्द मे नहि व्यक्त क पाबै छथिन अपन मोनक बात लेकिन हुनकर सबके ने निर्णय हुनकर सबके उ निर्णय जे लै छथिन अपना सबके तरफ ऊ हमेशा सहिए मानल जाइ छै भले अपना सबके ऊ चीज हुनकर कठोरता ओह समय पर नहि नीक लागय लेकिन ओ अपना सभके लेल हमेशा आगे लाभदायक होइत छै आब अहाँ हमरा बताबू किछो कनि
बिलकुल देखू आधुनिक समय जे छै आइ काल्हि के तऽ पिताक के जे भूमिका जे छै ओहिमे खूब बदलाव आयल छै आइ के पिता के जे भूमिका छै ओहिमे बहुत बड़का बदलाव आयल छै अब पिता केवल एक अनुशासन बनाबै वाला व्यक्ति नहि रहलो बल्कि बच्चा के सबस अच्छा आओर दोस्त सबसे अच्छा अओर पसन्दीदा दोस्त बन गेल छैथ आइ के पिता बच्चा के साथ खेले छै पढ़ैत छै मदद करे छै अपन बेटा बेटी के समान रूप से आगे बढ़बै छै मौका दै छै ओहे बच्चे के भावना के समझै छै अओर उनकर कैरियर में फैसला लेबे मे पूर्ण तरीके से सहायता करै छै एक दोस्त के रूपमे पिता बात करै छै अपन बच्चा के मानसिक विकास के बारे मे ई बहुत फायदेमन्द रूपमे। आयलौ हा अक्सर हम। अपन माँ के प्रति बड़ प्यार दिखबै छै लेकिन हमसब प। पिता के प्रति भावनाए व्यक्त नै कर पाबै छि पिता के उम्र धेला के बाद। ओकरा अकेलापन के मेहसास एहसास होए लगै छै त हमर सब के ई फर्ज छै। है कि हम उनकर काम और उनकर त्याग के सम्मान करो। दिनमे कम से कम कुछ समय निकाल कर उनक साथ बैठो उनका से बात करो। बचपनमे जेनाह। हमर सबके साथ ह हमर सबके हाथ थाम कर हमरा सबके चलना सिखेलौ। बूढ़ापा पे हमसभ हुनकर सबके हाथ थाम कर हुनकर लाठी बनौउ। आ एनाते अ बाजू आ अब आहाँ कि बाजब।
हँ हँ त बिल्कुल सही बतेलौ। आ अहाँके ई मालू य कि नहि समाजमे पिता के जे भूमिका होइ छै से केहन होइ छै। समाज मे छै पिता के भूमिका न अत्यंत महत्वपूर्ण होइ छै। न केवल न अपन परिवार मे हुनकर पालन पोषण। करै छथिन बल्कि समाज के ने एगो विकास मे। योगदान दै छथिन ओसब एक जिम्मेदार पिता जे होइ छै से अपन बच्चा सबके न अच्छा संसार दै छथिन संस्कार दै छथिन जाहिसँ ओसब समाजमे अपन अच्छा नागरिक बनि सकैई छथिन हुनकर बच्चा सब अथि सिखाबै छथिन ओ ज्ञान दै छथिन पिता अपन न कार्य और न व्यवसाय मे अपन बच्चा के लेल उद्धारण प्रस्तुत करै छथिन हुनकर आदर्श हुनकर सिद्धान्त सब जे होय छै ओ बच्चा सबके चरित्र के निर्माण कोरै मे एगो महत्वपूर्ण भूमिका निभाबै छै ई सब तऽ अहाँ बुझबे केलौं आ पिता बच्चा के चम बंध द हम कहऽ चाहब जे अहाँ बिलकुल सही कहलौ पहिलुक के युगमे आ पिता आ बेटा के एहन सम्बन्ध नहि भऽ पाबै छलै बहुत एहनो लोक होइ छलै जे अपन पितासँ डैर के मारे सामने स बात नइ कऽ पाबै छलखिन अपन मोन के बात खुलि कऽ नै कहि पाबै छलखिन उएह आब के टाइम मे अ पिता के साथ एगो दोस्त सनक सम्बन्ध बनाबै छै बच्चा अपन गलत सही अपन सब दुःख सुख हुनका बताबै छै जेकि बहुत नीक छै जे केओ मदद कऽ सकै छथिन हुनकर गलत काम अगर ओ केने छलखिन तऽ हुनका सही मार्गदर्शक बता सकैत छथिन हुनकर पित ता और बहुत चीजमे हुनकर मदद कऽ सकै छथिन आब अहाँ हमरा बताबू किछो
हँ देखू अक्सर हमसब जे देखै छियै जे परिवार मे कोइ भी बात हो छोट से छोट तऽ बड़ से बड़ लोक सीधे अपन माँ के पास जाइ छै लेकिन पिता दूर बैठ कर मुस्कुराइ छै देखैत रहै छै गीता के जीवन मे किछु एहन बात सब छै जेकरा ओ केकरोसँ नहि बाजै छै केकरोसँ नै बतबै छै अपन कमजोरी नै दिखबै छै पिता कभी अपन बच्चा के सामने अपन कमजोरी या अपन डर नै दिखबै छै चाहे उनकर पास ऑफिस मे कुछ काम हो बड़ी से बड़ी समस्या आ जाए पैसो के कितनो भी तंगी हो जाए ओ अपन घर पर कदम रखते ही चेहरे पर एक मुस्कान लै आबै छै अब न वे न चाहे छै कि चिन्ता मे अक्सर बच्चे के खुशी मे पड़े आ बीमारी छुपबै छै पिटा एक और आदत छै कि अपन सेहत आ परिवार नै कहै छै सर्दी हो बदन दर्द हो थकावट हो चाय पी कर सब भुइल जाइ छै अपन घरवाला के अपन बच्चा सबके नै बतबै छै ताकि ओकरा सबके चिन्ता मे नै डाल पिटा हमरा सबके किताब छै एक जीवन जीने कि सिखा कला सिखबै छै उनकर देल उनकर देल गैल जीवन हर मोड़ प हमर सबके काम आबै छै मेहनत और ईमानदारी मे समस्या के सामना करै मे जिमेदारी उठबै मे अन्तमे हम इहे कहब कि दुनिया सिर्फ ईक इन्सान हो सकै छै लेकिन अपन बच्चो के लेल छै नाम पित छै जी बाजू अहाँ
हम आब बताबऽ चाहब जे पिताके जे स्थान होइ छैय अपन जीवनमे अत्यंत महत्व पून होइ छैय अनमोल होइ छैय ओ अपन परिवारके लेल न सच्चा नायक होइ छथिन जे बिनाऽ अपेक्षा के हर सुख दुख मे सुविधा प्रदान कोरै छथिन अपन त्याग प्रेम समपन जीवनमे बढ़ाबै छथिन प्रेरणा दैय छथिन ठीक छै तऽ हम राखै छी।
ठीक छैय